हलो।
हिकु सेंकड हा हिकु मिट हा ॿुधायो दीदी
जी कीअं आयो?
बढ़िया, तां कीअ आहियो?
मां बि ठीकु आहियां, एटलीस्ट छा मुंजो टास्कु पुरा थी विया हुया हिन नंबर सां। त मां ॿिए नंबर ते मतलबु कयो हुयो मुंहिंजी भेण भेण यूस नथी करे हुन नंबर ते कयो बट उहो नबर मुंहिंजे भाउ जे मोबाइल में आ, उहो भाउ जो मोबाइल हिमल अवेलेबल कानहे मुंहिंजे वटि इन लाइ न पइ ॾेई सघां।
अच्छा मां उह ई नंबर सोचां पई की इहो तनि की ॿियो तनि जो की अगरि ॿियो कोई नंबर आहे त वरी पो अऊं जो कॉल आ उहो वेस्ट तो थी वञे न
हा सही ता चओ।
अच्छा तहां प्रोप किथां जा आहियो?
हा, जी मां खंडवा जी आहियां ता?
मां हिते भुसावल मेरिट थी हल आ मुंहिंजी, मां वेसे मां बुराहनपुर जी आहियां। तहां गोस्वामी आहियो।
जी।
गोस्वामी मां शादीअ खां पो गोस्वामी च आयमि।
शादी खां पंहिंरे?
हा मुंहिंजी मैरिड अदर में थी आ।
अच्छा त पहिंरे किथे रहंदा हुयव?
मां बुराहनपुरु।
और हाणे किथे तां रहो?
हाणे भुसावल जी आहियां पहिले बुराहनपुरु हुयमि।
मूंखे लॻे तो तांजी ॾेरानी खां मांने ॻाल्हायो हुन बि इअं ई ॿुधायो हुयईं मूंखे।
अछा मां जानके अछा किन मल ॻालायवस हुन सां?
हा,
हुन सां कें मल ॻालायवस?
अ इ ल लास्ट कॉल हुनजी हुई।
अच्छा लास्ट काल हुनजी हुयव।
हा, मतलब ॿीं ट्री बजे ॻाल्हायो हुयो पो मां सुम पई हुयम।
हम हुन खां पो मां ना क केंखे बि कॉल न कयो आ।
त तहां मैरिड थियल आयो की
न मां एटीन ईयर्स जी खयां बस।
अच्छा, न एक्चुली मूंसां न हिक कोई नीतू गोस्वामी करे बि हुई मीन्स आए। उह बि खंडवा ज आ। स्कूल अलाए, ट्यूशन क्लास में न पढ़ाईंदी आ।
हो मुंजी भेण ई आ।
अछा मांजी भेण आ। न मूसां बी कीअं मां पहिरे ऑनलाइन न मां पेहरियों कीअं ऑनलाइन कम ऑनलाइन कम मां पेहरो बि कंदी हुयम न, त मां पैंजो अलॻ सेप त मां पैंजो ऑनलाइन कंदी‌ अम समझी ओरिफिलेम वग़ैरह त मां उहो कंदी हुअम, त उन थ्रू मूंसां जुड़ी हुई। त उहोई त हा नीतुल जी त उन मूंखे मैसेज पेहिरे काफ़ी टाइम पेहरियों त वरी पो छॾे ॾिनईं। अलाए, कुछ इशू थियो। मां बि पर हाणे की मुंजो बि नंढो ॿार आ। त मां बि छॾे ॾिनो आ। त तहां वैेसे केंजे घरां आयो?
जी
तव्हां गोसवामी में केंजे घर आयो?
अ तहांखे केंजो नालो खपेव।
तहां नालो ॿुधायो, मां ॿुधायांव ती माचल हा पपा जो ॿुधायो ऐं या मम्मी जो ॿुधायो।
हा, मुंजे पापा जो नालो दयाल गोस्वामी आ।
अच्छा, त तहां हुनन खे सुञाणो मंदर वारन खे, जेको कऊ गोस्वामी आ। सुन अ मंदर वारा, माता मंदिर कानन दीदी हिनन खे अहमदाबाद जो दीदी आहिन। जेने खंडवा शादी थियल तन। सोनू अ पैंजो नालो तवस और धीउ जो नालो पलक तव शायद।
सोनू
हा सोनू और धीअ जो नालो पलक तवस।
छा ॿुधायव वरी मंदर वारन जो।
कऊ चवंदा आयूं असां वधीक पेकन जे हितां। हितां कांडला जो न ख़बर आ मूंखे।
अच्छा
में जिता खंडवा मां
न ई तांजो हुनन जो कोई वॾे जो नालो हूंदो। मुंजा पपा पहचानींदा हूंदा।
अच्छा। न मांंखे काफ़ी टाइम जीअं अखंडवाज में रहियल त न हुयमि पर मुंहिंजो त चङा माइट आहिनि खंडवा जा।
सिंधी कॉलोनी में ई रवंदा आइनि?
सिंधी कॉलोनी में रवंदा इन,
अच्छा गली नंबर ॿुधाए ता सघो,
न यार एतरो गल्ली नंबर वगैरह याद ह न मांखे जो की मां कीअ मां कीअं शाद वग़ैरह कीअं कुछ हूंदो आ तॾीं अचणु थींदो आ। न त त न थींदो आ, अचम में। और हाणे त मुंहिंजी मेरिड बि थी वई आ त हाणे त कुछ रिश्तो न काने,
अच्छा -अच्छा।
ॿियो खंडवा में इये बि त अथव जंहिंजी हे कृष्णा
मुंहिंजी बुआ बि बुरहानपुर में ई रवंदी आ हुनन जो बि गोस्वामी तनि।
इहे रवंदा आइनि न गोस्वामी, मिंटू जी लाइ त ॿुधायो न तां?
हा।
मिंटू मुंहिंजो सॉट्र आ न उहो।
सॻो सोट्र तव?
सॻो सोट्र आ मुंजो मिंटू, दिव्या।
अरे हा- हं -हं
मुंहिंजा सॻा सोट्र इन ॿई।
वो बि मुंहिंजा मतलबु कज़िन ई आहिनि, मतिलबु बुआ जा धीअ पुट्र आइनि।
अच्छा, हाणे हिॾे अमरावती शादी बि त हुयन न,
हा, असां वया हा सीं न।
इनमल हा न, चङनि माण्हुनि असां त भई ईंद न आहियूं जो रस्तो जो और असां गोसा जो रस्तो त ई किथां न किथां जुड़ी वईंदो।
सही ता चो कीथां न
पंजन खां मैस ॾिस गोस्वामी योगिता गोस्वामी करे अचे त तो। माइटी ईअं लॻे तो कोई माइट ई निकिरंदो इहो। पर मां सोचियो हे बि जो की किअंं अमरावती में भी मुहिंजा नानाणा अमरावती में भी गोस्वामी सङार भंडार।
अच्छा!
अमरावती में मुंजा नानाणा न्याय,
हूंअं,
चंदरा दीदी रवंदा इन मुंजा नानाणा इन वे अॼु ॾीअ रवंदा इन।
मुंजी बड़ी मम्मी रवंदी आ न अमराती में, मतिलब
मंदिर हा दिव मंदिर बि दन उननि खे? कृष्णानगर में रवनि कृष्णानगर में रवंदा इन न? मुंजो त तहां कॾी खां जुड़िया आहियो हिनमें?
हा मां मुखे टाइम थीयो मुखे पंद्रां वीह ॾींहं थी विया।
त कुझु बनिफिट वग़ैरह थियो तव?
हा, मां ॿ कॉलुनि सां ॿ फ़ोननि सां कयो आ, और ॿिनिनि फ़ोननि ते मतिलब, आया आहिनि सुठा। मतिलबु पंद्रहां सौ पंद्रहां सौ कुछु आया आहिनि।
ॿिनिनि में पंद्रहां पंद्रहां सौ आया तव।
हा।
ठीक आ मुंहिंजो नंबर, हिकु कम करे सेव करे छॾिजें, मतिलबु बि कॉल करणो हुजे कॉल करे छॾिजें।
ओके ओके।
छोकी हंध ते लेटियुस बि मुंहिंजो नालो हितां बि पूॼा ए, हुतां जो बि पूॼा ए।
अच्छा, पूजा ई आ। हा हम्, अच्छा, पहिरियोें छा कंदा हुयव तां?
उते त मां कीअं ट्यूशन क्लासिस वग़ैरह वठंदी हुमि, ऑनाइन कम, ऑनाइन कम कंदी हमि। केक वग़ैरह मुंहिंजो हूंदो हुयो, मैरिड ख़बर हुयो। सभु बुलंदो हुयो आ, हाणे त ती मां सभु छॾी ही ॾिनो आ। मुंजो बबू बि कीअं हाणे ॿी साले जो नाहें, हा मुंहिंजी शादी आई न नवंबर में थियसि न, नवंबर में शादी आया हुयव?
त तांजी सॻी भेण तव या?
न, दिव्या कीअं संॻी सौटि आ। उहा ख़ुशबू बी सॻी सौट आ, हा हा सौट। ऐं दिव्या और खुशबू मीन्स
अच्छा, छा दिव्या दीदी शादी में मिलिया आहियूं न?
न, मां न आईयम।
अच्छा, न आया हुयव।
ओमल मां कीअं मनीषा आयऊ न मनीषा शादी में थी वई हुयमि ओमल।
अच्छा।
अऊं मां मनीषा ॼी शादीअ में
मां सभिनि खे पहचाणंदी आहियां, मनीषा दी खे खुशबू दी खे तांखे छो न पहचाणंदी आहियां।
मां एक्चुली कीअं कमु निकिरंदी आहियां हुयमि मां पहिरियों बहिरों वधीक न निकिरंदी हमि। कम निकरंदी हमि।
अच्छा।
तां साधना गोस्वामी जन खे पहिचाणंदा हूंदवन।
ना।
न पहिचानदी साधना आरती मीनू
न।
त असांखे मींस कीअं एॾो वधीक असांजो हूंदो हुयो केसां। हो, या आहियूं सॻा सभु पर कीअं रिलेशन हिक बार हिकु प्रकार जो कीअं घटि हूंदो आ। ऊंअ हो, हा त मां मनीषा जी शादी में आई यमि अप्रैल में थी वई यमि शादी हुयसि जून में और मुंहिंजो बेबी
तांजा काका वग़ैरह घणा तव?
म न एक्चुली ॾिसो कीअं मनीषा दिव्या और खुशबू सॻी सोट्रियूं अनि।
मींस कीयं हुन जी दादी हिकु ई हुयनि और मुंहिंजी मम्मी और बड़ी मम्मी मतिलबु कीअं ॾेराणीयूं हूंदियूं इन ख़ुशबू जी। मतिलबु हिकु टाइप जो ॾेराणी जेठानि इंय हूंदियूं आहिनि। मम्मी बड़ी मम्मी मनीषा जी मम्मी और दिव्या जी मम्मी ईंय हुदियूं इन सभु।
अच्छा और तां कीअं आहियो?
मुंहिंजी मतिलबु की मनीषा जो घर ॾिठो हुओ तव्हां मनीषा जो ख़ुशबूअ जो घर
ॾिठो न ॾिठो त कान्हे वरी बि ॿुधायो।
मनीषा जो घर, ख़ुशबूअ जो घर असां ट्रिन जो लाइन सां आहे बसि दिव्या जो आख़िरीअ मेंं तसि घर। कॉल मी।
अच्छा
हाणे दिव्या जी शादी में तां वया हूंदव?
हा
त दिव्या जी शादी वया हूंदव त हुनजो घर त ॾिठो हूंदो हुनजो घर कीअं आखिरी में तसि। और असांजो मेन झूलेलाल मंदिर जी हिते आ, त झूलेलाल मंदिर जी ॼेकी पहिरीं पहिरीं लाइन आ न मिस
असां हूअ बि घुमण ईंदा रवंदा आहियूं। त असांखे ख़बर आ न बुआ जो घर त पतो ई हूंदो।
त असां कीअं हिकु असांजी पूरी सॼी लाइन गोस्वामी जी हिकु ई आ।
अच्छा
पहिरों शुरू शुरू में माता जो मंदिर आ, वरी पो ख़ुशबू अ न मासीअ जो घर आ। जी। वरी पो ख़ुशबूअ जो घर आ, वरी मनीषा जो घर आ, वरी पो मुंहिंजो घर आ। इअं असां सभिनि जा घर लाइन सां इन। हूं
अच्छा उहो छा पा ॿुधायो, ट्रै ट्रै निरा मतिलबु वो? डेराणियूं जेठानियूं छा पा चओ तां?
यार हाणे तूं वधीक मूंखे बि डिटेल में ख़बर कान्हे।
अच्छा
तां मुंहिंजी मम्मी तव्हांजी मम्मी खां पुछजोसि तां तां मां मतिलबु मुंहिंजी मम्मी खे पह चाणे वेंदवस रजनी गोस्वामी चहजोस या पो कमला गोस्वामी चइजोस समझी वें त तव्हांजी मम्मी खे ॿुधाईंदवस तहां।
अछा
एं ॿुधाए जो ॿिनीन जो नालो पतो पेजी वेंदन, इदाइन हर ॼेकी होटल हिनि गोरखो चवंदा हुयनि। सुञाणंदा हुदव तां, उन मतिलबु उहो कीअं ममी मुंहिंजी ॼेकी मम्मी आ न मुंहिंजी बुआ जो पुटु तीसि। मतिलबु मम्मी जी बुआयो पुट तसि।
अच्छा वो एक्चुली मुंहिंजे पापा आहिनि न, हुनजे मामा जो पुटु तव।
अछा
जंहिंखे हो गोरखो चवंदा हुया।
अच्छा हुननि जी त दट थीयनि न, शुगर हुयनि त। त उननि खे कीअं छा चइबो आ मु ममीय जो बुआ जो पुटु हो उवो।
हूं, मुंहिंजे पपा ऐं मामा जो पुटु आ
अच्छा इअं ई थींदो आहे संग गोसाइ में रिश्ता हेॾा न होॾा जुड़ी वेंदा आहिनि किथां न किथां ऐं हिनयो माइट आ, हुनयो माईट आ।
हा हा सई।
त त मां उहो ही सोचा पई हे रिलेटिव मतलब फेक वेक। त कान्हे न उहो एप वग़ैरह जीअं माण्हू पैसा बि ता रख
न -न कोई फेक कान्हे ॾिसो पेमेंट बि अचे थी अगर तव्हांखे लॻे थो की पेट आ
अगर तव्हांखे इहो फील थियव थो की फेक आ, त तव्हां खाली बैंक अकाउंट नंबर विझो।
अच्छा, मूंखे बि किअं मुंहिंजी निणान मो जॉइन कयो तई उनखे बि आया हुयस सत्रहां सौ पहिरियों। हिकु ॾींहं अॻु हुनखे सत्रहां सौ आयसि। उन मूंखे पो ई चयईं की पूजा हाणे तव्हां जॉइन करे था सघो कीअं मूंखे पैसा आया त हिक बार हीअं ट्रस्ट थी वयो न कि पैसा मिलन ता हितां।
हम्म।
त ठीक आह हिक कम कयो तव्हांजो नालो छा तव?
योगिता।
मुंहिंजो नंबर ज फ्र हुजे म मूंखे मैसज कजे ॿुधाऐ ज ठीक आ।
ओके ओके
हा छा कई।
ठीक आ।